हेलो।
हेलो।
हँ कि यै कहियौ की हाल समाचार छै?
हूँ बढ़िआ छै, हमर त नेटवर्क कते प्रॉब्लम छै न, से रूम मे आवाजे ने आबैत रहै छै। बाहर निकलऽ पड़ैय बात करै लेल।
तऽ छतपर जाइ छियै?
हँ।
अच्छा! कहियौ आओर सभ, तऽ बौआ सब कतऽ छै?
कहाँ एलै अभी स्कूल से, स्कूल मे छै।
अच्छा! खाना कथि सँ बनने छलियै?
हमर खाना बनल छलै, दाईल, सब्जी, चावल।
अच्छा!
अभी खाना होइ छै?
खाना।
हँ।
नय -नय बौआ आर के खुआ रहल छियै।
अओ।
एगो आयल छले, हँ एगो एलै। तऽ ओकरे खुआ रहल छियै, तऽ हम ओकरा दै छियै मुँहँ क तऽ, ओहो हमरा मुँह के दै छै।
हमर बौआ छै से कहत जाबे पहिले तू नहि खेबही, ताबे हम नहि खायब, पहिले कोर तू खो, ताहिके बाद हम खायब।
हँ, धिया पुता क बुझल नै है।
आउ।
खली नाटक पर नाटक, आ ओ अथी साग नहि रेहत पटुआके।
हूँ।
से पटुआके साग -भात आल्लूके चोखा भेलिये। अपने काहलखीन जे बैगन के भर पत्ता बनबेला से बनलै आ ऊ देखने ओ एके टागे नोचै छै नय खैब, नय खैब।
किए?
निक ओ साग नय खाइ छै बौआ।
ओ ओ हमरो घरमे इएह हाल छै, साग ककरो नए नीक लगतै।
हू।
साग नहि चाही। हँ, एह सँ नीक दाईल बना दियो, नय दाईल बड़ नीक खूब खेयत, दाईल बना दियौ, बस या भुजिया बना दियौ, या चोखा बना दियौ। दिओ तऽ हमर दुनू बौआ खूब खुश भऽकेऽ खा लैत, कोनो सब्जीऐ काम नहि।
हमर बौआ जे कनि छै ने, से कनि कुछ जादे दुलारू छै भगैल। जेहिया दाईल बनेबै तहिया दाईल नहि खेते। तहिया आलू सब्जी खेतै, जहिया दाईल नहि बनेबै तहिया दाईल खोजते।
नए हमर बौवा आरके दाईल बड़ पसन्द छै, सब्जी करू दुआरे सब्जी नेय खायए चाहैत छै। कमे सब्जी खेलक। खेलक तऽ दाईले खेलक खूब, दाईल चावल खूब बढ़िआं जकाँ खेलक। त बात छै आदतो लाईग जाइ छै की, आब हम कहबेै हम आलू नए खेयब, त ओ कहते हमरो नै नी त ओ कहते हमरो नै नीक लागेऐ।
हँ- हँ।
ए तऽ आलू खेबे नै करतै केओ नै। फेर भुजिया बनाइये आलू के तऽ खेतेै। आबी के आलू तऽ आओर की हँ अभिके आलू, मतलब मीठ ज्यादा लागत तऽ आओर नीक नहि लागत खायमे।
हँ हँ
जेना छै तऽ नया नया रे छै कनी आलू तऽ नीक लागै छै खायमे अथी त छैे आलू बेकार। हँ अभीके तऽ अल्लूके तरुओ नहि नीक लागैत छै खाय।
ह ह
दोसरे रङ्ग टेस्ट लागै छै। बुझिये एक सो एकदम पूरा कर कर के बनेलो तबे नीक लगल, ओना नैय।
हँ तऽ उएह खा रह, खुआ रहल छियै।
हमर ब सबटा की नहि एलैया अभी दू बयालीस, तैयो त कमसँ कम चाइरो चारि बजे। हँ
अच्छा
तीन चारि बजे, नेट चाईर म।
ई आइब जाए छै। प्राइबेट इसकुमे पढ़े छै न तै दुआ
हमहुँ देने छलियै प्राइभेटे इसकुलमे, आब लेकिन निकलि देलियै सरकारी इसकुलमे की होइ छै आब रोज नया नया कानून निकलै हे ने बार बार नाम कैट दै है सरकारी इसकुल मे।
कहलियै एहिमे कनि इंग्लिश मजबूत भऽ जेतै।
हँ तऽ हमहूँ पढ़बैत छलियै, आब तीसरा चौथामे गेलै न, तऽ अब ओहि इसकुलमे तऽ निकालि देलियै आब त सरकारिये मे द देलियै फेरो, कहलिये अइ स निक घरे पर पढ़ेबे, और ट्यूशन धरा देबे अपन जेते। सरकारी इसकुल, बार बार नाम कैट दै छै सरकारी इसकुल में। आब सरकारी इसकुल में नई पढ़तै, सेहो नहि भऽ सकैए। सब कारण तऽ हेतै सरकारए इसकुल से? एहि दुआरे, आब नहि देबै सेहो नहि बनेै हय। एहि दुआरे स हैर के फेरे एइ बेर सरकारिये इसकुलमे द देलियै, की करबै।
अच्छा ठीक केलिए। हमो क दै छियै दू तीन साल के बाद जा कऽ फेर हटा देबै, इंग्लिश कनि मजबूत भ जेतै तऽ।
हू आब रोज मास्टर बहु गुल, लग मे इसकुल छै, आब रोज मास्टर ओकर दिया समाद, उ बच्चा नहि एलै, नाम काटि देबै, ई कऽ देबै, ऊ कऽ देबै, कहलियै रोज के झंझट से हम ऐस नीक हम हटाइये देबै जा। एके जत पढ़ते अपन स, एना बच्चोक के सान्ति नहि आब
से लाभ पराप्त होइ छैन।
हँ ला तऽ जे चाही खूब बढ़िआँ हेबे करै छै
हू हू
लेकिन हमर बउआ आर प्राइवेटमे पढ़ै छलै तऽ अभी तक तऽ नहियए मिलल, आब एहि साल सँ सरकारी जाय लगल हन आब चल क देखै छियै की मिले छै नहि मिले छै।
हँ नहि हमर बआ तऽ क कहियो गेल आंग आंगन बाड़ी
हँ हँ, हँ आँगनबाड़ीमे ड्रेस मिलल छलै एक बेेर।
हँ भेजबा दै छियै, कहियो क ल कऽ द जेया सरकारी स्कूल नै गेल तईया।
बर माथा पीची बच्चो के आब चारि दिन पढ़ देल गेलै ओहि स्सकुल आ बीच मे एक दिन के छुट्टी हेत आ एक दिन सरकारी स्कुल जा कहियो छुटी नहि। आब ओ ओमहर कनते हम नहि जायब ओयहर कनिते हम नहि जायब
हुं।
एहि दुआरे हम हारि के कहलियै नहि बड परेशानी हद से जादा आब दू दूटा ड्रेस ओहि स्कुल के भिन्न ड्रेस ओहि स्कुल के भिन् ड्रेस स्कुल के भिन् किताब ओकर भिन किताब बाप रे
हँ हँ।
पर माथा-पीची भऽ जै छै।
आ केते बच्चा सब एहेन रहै छै जे अपन चीज कऽ लै छै। हूँ।
आब सरकारी स्कूल में नियम भऽ गेल छै बिन ड्रेस के एक दिन नै स्कूल जै दै छै।
हँ आ केते बच्चा एते नीक रहै छै जे अपन काम अपने कऽ लै छै। एगो हमर और के धियापुता छै एकटा टहल नै करतै।
अहाँके तऽ एते छोट या हमर बौआ तऽ आठ नऽ साल के भऽ गेलै तऽ पैढ़ते नै हेतै ओइमे बेटिए पैघ छै तैयो नै
ई होइ छै न जे अपन बुक देख लेतै जे कोन बुक अय दिन नै दिन
हँ-हँ।
आब हम एमहर एकरो चीलेने इम्हर कामो करै छियै तब ओकर बुक के अपन देख-देख कऽ देख-देख कऽ कोन बुक कहिया जेतै लगतै नै लगतै आइके दिन दऽ दै छियै न तऽ नै उठा पबै छै भारी स आब गाड़ी में जेतै दूर बैठ कऽ जै छै तेतबे दूर फेर तऽ इस्कूल उतरै छैऽ तऽ पिट्टी पर तऽ टंगबो करै छै।
हं। हमर बुच्ची पहिले एनैहें छोट रहै छलै तऽ एक आदमी ओकर बेग उठबै लै टिप्पिन लै एक आदमी ओकरा हरदम तैयार रहबाक चाही। खुअबै तक लए दोसर आदमी खुआ दै छेलियै टिप्पिन बेर में
हँ तऽ पप्पा आर लऽ कऽ जाइ छै आब बड़ बदमाशी करै छै कि बताऊ पता ऐ तैंय लड़का सब केते बदमास रहै छै एकदम बदमास बड बदमास। सी अभी हौआ समझा देलियै जे हल्ला नै करू जे हम कनि काम कै रहल छी बहुते जरूरी काम छै
हाँ।
हँ जे बजबै अहाँ तऽ हमरा भगा देत घरसँ नै ओते हल्ला करू हँ। तब हौआ शान्तिसँ ब-ब बौआ लग छै बैठल।
हं, बौआ के मारबो करैत हैत।
उम्म माइर दै छै की, जब कानऽ लागत ने आ हम जे खिसिया कऽ कहबै बा प रे ई बच्चा हमरा परेशान कऽ देलके मोन करैया घर छोइड़ कऽ चइल जाइ तऽ ओकरा कहतै चुप, तोरा चकर सँ मम्मी घर चइल जेतै छोइड़ कऽ चुप। हँ ह आर मैर देतै ओकरा।
तै नऽ।
हँ। आ कोरा में दैत रहै छियै तऽ पटैक, जेनाहिते देबै तनाहिते उ पटैक देतै।
हमर छोटका बौआ छै तकरा बड शौक छै बच्चा के कहतै अपना अंगना में एगो और बच्चा आन
किया नै कहै छै परी एतै लऽ कऽ।
कहतै आन एगो, फेर हमर भतीजा छोट छेलै तऽ ओकरा कहै छेलै, चल ओतई रहियैं, आ ओतऽ जाइ छेलै तऽ मैरो कऽ लै छेलै, मैरो लगै छै। छेलै कानेतऽ रहल तऽ नै चुप होय छै तऽ मारबै नै, कनै छै किया एत्ते?
हूँ-हूँ ठीके कहलियै, एनाहिते करैत रहै छै। आ राइत कऽ ओकरा देह पर लात-तात धऽ दै, की कहू नीन्द पइड़ जाइ छै तब उठा दैत रहैए हैँ।
तऽ बच्चा कीकएबे करतै ओकरा चोट लगतै त।
हूँ। आ एकर पप्स, एकर अपनो नै ई ठीकसँ सुतै छथिन। हँ देह-तेह पर लात-तात धऽ दै छै।
आ उहो बच्चा ऐ हमरो हमरो बौआ जाबे छोट छलै बड़ दिक्कत, की करै छलै, कहै छलै नहि ओ नहि सुत तै एकरा लग, हम सुतब तोरा लग।
हँ- हँ- हँ -हँ इहो लए, इहो लए, दुनू साइड दुनू।
दुनू साइड दुनू आ
तोड़ि दै है।
दुनू साइड तऽ दुनू ई, आब जे हमर बौआ पैघ भेलै तऽ आब कहै छै ओकरा दिसन किया घुमलियै हमरा दिसन घुम। आब घुमै लए मारै होइ छै, आब एने एनी घुमा देत नहि घुमऽ देत आब चित भऽ क सुतल रहू, जाबे जागलयै दुनू।
हूँ, आ पप्पा लंग नहि जायत छै ई।
नहि -नहि हमरो बस के नहि ओते अथी तहने रहै छै। बस जतबे देर घुमेलक, फिरेलक, खियेलक, पियेलक, ओतबे देर। तहिया अपने खतम
हुँ, साँझ कऽ फोन करतै तऽ ई लेने आयब, ओ लेने आयब, अन्ना ओन्ना, बस भऽ गेलै ओतबे देर पप्पा, फेर लऽ एले खेलकै ओतबे देर।
जते देर खाय पियए के रहल, ओते संग रहल।
हू। आ नहि तऽ एनी टाइम बापरे, एम्हरसँ माँ। ओम्हरसँ माँ मोन तऽ परेशान -परेशान।
जाइ छियै ने गाम तऽ नइ हेतै तऽ छोड़ि देबै एकरा कुछ दिन गामेमे। बड परेशान करे ह, बड बदमाश, हँ दादी के पास छोड़ दादियो तऽ बुझ तै, छोड़ि देबै दू चारि दिन धूर जाउ! बड़ परेशान छी भऽ गेल छी हम एकरा ल क, आइ तऽ पैरमे हमरा अपने चोट लागि गेऽल हे।
आ ओ सीढ़ी पर छतपर जाउ, कपड़ा राखू, उतारू, ई करू, ओ करू, बच्चा छोट बच्चाके तऽ पता कते कपड़ा भऽ जाइ छै, ओ पचास बेर
बबा डे, भरि दिनमे कते चेंजी जेका उठइयै।
रातिकेँ त कए बेर ओकर पप्पा डाइपर चेंज करै छै, हम तऽ नहि हम नहि उठैमे, कहै छै हम उठबै तऽ फेर हमाँ काम भोरमे के करतै।
हँ। तैयो जाबे दू साल, तीन साल के नहे होइ छै ने, ताबे नीन्द सुतबै चैनसँ सुति रहब, कखनो सुतल नहि होइ छै।
कखनो नहि होय, दिनक आब डरसँ एको छै आबी सुति रहब, आँखि लागि जायत, उठि जात, आओर मो आओर मोन परेशान भऽ जैत। नींन्द नहि पूरा होइ छै, तऽ कते मोन परेशान भऽ जाइ छै। आ कनि होवए पांच मिनट परबै, कि ओ एते हल्ला करते एते आब ओ हल्ला तते भी तोरा समझेने छियै तऽ बैठले हे। आ जहाँ ने फोन कटबै, कि बस देखियौ फेर ओकर नाटक शुरू।
ह
हँ कहतै छत पर चल ने मम्मी खेलै लए। अतऽ धिया पुता नै ने छै। हँ आ ओ उठतै आ ओकरा लेबै की कहि देतै हँ। ओकरेसँ प्यार करै छियै हमरा सँ तऽ नहि करै छियै।
ह- ह से तऽ छेबे करै, ओ हमरो बौआ रहै अहिना ओ कहतै अपन बे टा ओ कहतै अपन बेटी।
हँ राति कऽ उठते तऽ कहते अपन बेटाके चुप करबियौ ने। अपन बेटाके तब कहै छीयै, तब कहै छीयै अहाँ अपन पप्पा लग चलि जाउ- जाउ। आ दूगो रूम छै तऽ पापा लग नहि ने ई सु तै छैइ जे अपन प पप्पा संगे सुते दोसर रूम मे ताबैत सुतबे ने करे छै भागि क फेर आबि जेते हमरे लंग और फोन तोन देख। के आदत नहि छै, लगेनेइ जे अंख- तैंख खराब भऽ जेतै अभिएसे ई सभ देखतै तऽ।
नहि तऽ इएह आदत तऽ रहि जाइ छै, बच्चे वला
फोन के तऽ बिल्कुले नहि छै। कनबो करा ककरो जे बुझै ह दऽ दैय छियै चला कऽ पाँच मिनट। देबो करब तऽ नहि लेत।
नै आदत छै, तऽ कना लेते।
हाॅं एतेटाके बच्चा में कहत कोड़ामे लै ले। ओतेटाके बच्चाके हम कोड़ा मे लेबै ओतेकटाके बच्चाके। हूॅं, बड़ परेशान करा की कहू।
हमरो अंगना औते और हुर्द्ंग मचा देते एकदम। चारू साइड दुनू।
बुचियो पैघ हैत ने।
हाॅं बुचिए पैघ छै, बौआ छोठ है। बुचि है नौ के साल के बौआ है, पाँच साल के छओ सालके।
अच्छा!
ह
हमरो दियादनीके धियापुता केयने छलियै, फोन रखलियै अहाँ फोन। तऽ केने छलै फोन तऽ कह बौआ-बौआ तऽ कहलिये जे सुतल हे। तऽ कहै छै उठतै तऽ कनि बात करायब, कहलिये बौआसे की बात करब, बौआ हमरे बात करा देत सभसे। एतेक कनति से, हूॅं।